हँ नमस् कार हमरा लागैत। अछि जे यात्रा केवल मनोरञ्जन लेल नहि होयत अछि। जखन हम कोनो नव जगह जाइत छी तखन। ओतेक कुछ संस्कृत भाषा खान पान। रहन सहन आ लोक सब जीवन से। शैेलीक नजदीकसँ देखबाक अवसर भेटैत अछि। एहि सँ हमर ज्ञान। आ अनुभव दुनू बढ़ैत अछि मित्र।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल सही कहलु किताब मे पढ़ल बहुत बात यात्रा करत समय प प्रत्यक्ष रूपसँ देखऽ लेल भेटैत अछि एहि कारणे विद्यार्थीसभ लेल यात्रा एकटा जीवित पर पाठशाला जकाँ होइत अछि।
बिल्कुल अहाँ कखनो एहन यात्रा कैलु। जैमे किछु नव सिखय लेल भेटैत होइ।
बिल्कुल ज जखन हम बनारस गेल रही तखन गंगा घाट प्राचीन मन्दिर शंकरी गली आ अओतुका धार्मिक वातावरण देखि कर बहुत प्रभावित भेल रही। ओ यात्रा हमर भारतीय संस्कृति आ इतिहासक आओर निकट बुझबाक अवसर देल।
हँ बिल्कुल हमर अनुभव सेहो इहे अछि। कि जखन हम दार्जिलिंग गेल रही तखन। पहाड़ चाय बगान ठण्ड मौसम आ स्वस्थ वातावरण देखिके मन बहुत प्रसन्न भऽ गेल आ छल प्राकृतिक एहन सुन्दर दृश्य जीवन भरि याद रही जाइछ अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल। यात्रा करैत समय स्थानीय लोकसब बातचीत करब सेहो बहुत उपयोगी होइत अछि ओसभ अतक क्षेत्रक इतिहास परम्परा आ विशेषताके बारेमे एहन जानकारी दैत छथि जे किताबमे सेहो सहज नहि भेटत अछि।
बिलकुल यात्रा करे समय हमसभ एतुको भोजन स्वाद सेहो जरूरत चाहेबाक चाही प्रत्येक क्षेत्र भोजन ओकरा संस्कृत आ परम्परा परिचय दैत अछि
मुद्दा यात्रा लेल पहिनेसँ योजना पहिले जरूर बनाबै जरूरी अछि कोन जगह जायब कतय रहब कतय घूमब कतेक खर्च होयत ई सब बात पहिलि से सोचे लेबाक चाही
हुँ बिलकुल हँ टिकट होटेल अवैश्यक दवा पहचान पत्र मोबाइल चार्जर आ जरूरी कपड़ा सेहो समय पर तैयार राखब चाही ताकि यात्रा मे कोनो असुविधा नहि होइत
बिल्कल हमरा लगत अछि जे यात्रा करैत समय प्राकृतिक संरक्षण पर सेहो विशेष ध्यान देबाक चाही नदी पहाड़ जंगल आब पर्यटक स्थल पर कचरा नहि फे फुबाक चाही
हँ बिल्कुल सही कहलहु हँ जे पर्यटक जिम्मेदारी सँ व्यवहार करता तऽ प्राकृतिक सौन्दर्य आगे बढ़त पीढ़ी लेल सेहो सुरक्षित रहत
यात्रा करैत समय सुरक्षा सेहो बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि अपन समा समाधान ध्यान रखबाक चाही आ अन्जान व्यक्ति स्वसँ सावधानी बरतबाक चाही
हुँ बिलकुल रातिमे अ परिचित स्थानक केवल घुमबाक उचित नहि बलकी पर्यव के सेहो अपन यात्राक जानकारी देल रहबाक चाही
हमर यात्रा करैत समय फोटो खिचब आ डायरीमे अनुभव लिखब बहुत नीक लागैत अछि बादमे ओसभ पढ़िकर यात्रा फेर याद अबिजात अछि
हुँ हमरा एहन आदत अछि प्रतेक यात्रा किछो नऽ किछो नव सिख नमित आ अनुभव दैत अछि
विद्यार्थी सबके इतिहास वैज्ञानिक आ सांस्कृतिक स्थलपर यात्रा करब आवश्यक चाही एहि संग पढ़ाइक व्यापारिक बनैत अछि
हँ शैषणिक भ्रमण एहि कारण बहुत उपयोगी मानल जायत अछि विद्यार्थी प्रशेक्षण देखिक केँ विषय बेसी नुस्कान बुझै छथि
बिलकुल यात्रा मनुष्य केँ सहनशील म मिलनसार आ आत्मविश्वासी सेहो बनैत अछि कारण अलग अलग परिस्थिति आ लोक सभक सामना करत पड़ैत अछि
हुँ सही बात यात्रा मनुष्य केँ सोच केँ विस्तृत करैत अछि आ विभिन्न संस्कृत समान करबाक सिखबैत अछि
हमर विचारसँ प्रत्येक व्यक्तिसँके वर्षमे कमसँ एक बार परिवार आ मित्रसभक संग यात्रा जरूर करबाक चाही
बिलकुल सही बात यात्रा मनुष्य केँ सोच केँ विस्तृत करैत अछि आ विभिन्न संस्कृत सम्मान करबाक सिखैत अछि
हमारा विचारसँ प्रत्येक व्यक्तिके कम से कम एक बार परिवार आ मित्र सभक यात्रा जरूर करबाक चाही
ह हँ एहि सब परिवारक बीच प्रेम बढ़ैत अछि आ तनाव कम होयत अछि आ जीवन मे नव ऊर्जा आबैत अछि
बिल्कुल मित्र यात्राक केवल घुमनाइ नहि बल्कि जीवनक समृद्धि बनाते एकटा महत्वपूर्ण अनुभव अछि
बिल्कुल यात्रा मनुष्य के सहनशील मिलानसार आत्मविश्वासेवा बनबैत अछी कारण अलग अलग परिस्थिति आ लोकसभ सामना करय पड़ैत अछि
यात्रा करैत समय समयक पालन बहुत जरूरी अछि जे समेयक ध्यान नय रखब तऽ ट्रेरेन बस आ विमान छूटी सकैत अछि
हूँ हमरा एहन आदत अछी जे प्रत्येक यात्रा किछु न किछु नासिक नो मित्र नो अनुभव प्ली
बिल्कुल मित्र बिल्कुल घूमी कर घुरलाके बाद अपन अनुसार दोसर लोक सभ केँ साझा करबाक चाही कि नाहि
ह हँ बिल्कुल हमरा यात्रा कर स फोटो खिंचेब डायरी मे अनुभव लिखब बहुत नीक लागत अछि बाद मे ओ सब पीढ़ी यात्रा फेर याद आबि जायइत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल विद्यार्थी सबके ऐतिहासिक वैज्ञानिक अ सस्कृतिक स्थल सभक यात्रा अवश्य करबाक चाही एहि संग पढ़ाइ व्यवहारिक बनत अछि
हूं विद्यार्थय शै्षणिक भरमण एहि कारण बहुत उपयगी मान जात अछि विदार्थी प्रक्येक देखिक के विषय के बेसी नुस्कान बुझैत छथि
यात्रा मनुष्य के सहनशील मिलनसार आ आत्मविश्वासी सेहो बनाबैत अछि कारण अलग अलग परिस्थिति आ लोकसभक सामना करत पड़त अछि
हूं बिल्कुल यात्रा मनसके सचक विससित करैत अछि आ विभिन्न संस्कृत सम्मन करबा सिखबेैत अछि
हम हमर विचार स प्रत्येक व्यक्ति के वर्ष मे कम से कम एक बार परिवार आओर मित्र सबक यात्रा जरूर करबाक चाही
हँ अहि से परिवारक बीच प्रेम बढ़तह तनाव कम होयत अछि जीवन मे नव ऊर्जा आबैत अछि
बिल्कुल मित्र घुमि कर घुरलाके बाद अपन अनुभव दोसर लोक सब से सझा करबाक चाही ताकि ओहो प्रेरित बड़ सकरति
बिल्कुल यात्रा केवल घुमनाय नय बल्कि जीवनक अस्मृधि बनबय के एकटा महत्वपूर्ण अनुभव अछि
आब हमर बुझाइत अछि जे यात्रा मनुष्यक ज्ञान अनुभव आत्मवश्वास आनंद आ जीवनक नव दृश टिकोन प्रदात करत च अछि
यात्रा जीवनक येह अमूल्य बितल अछि जेतय प्रत्येक कदम पर किछु नव सिखैत लेल भेटैत अछि पर। जतेक यात्रा करब ओते के अनुभव बढ़त आ जीवन आरो स्मृति बनत।
अहाँ केतेक यात्रा कयने छी तखन जरूर किछु ने किछु अनुभव भेल। होयत जे जीवनल याद रखी रहि जाय।
हुँ। एक बार हम परिवार संग राजगीर गेल रही। पहाड़ हरियर बातावरण रोपबे आ शान्त प्राकृतिक दृश्य देखी के मोन एतेक प्रसनो भए गेल जायो ओ यात्रा बिसरी नहि सकैत छी।
राजगीर ऐतिहासिक महत्व सेहो बहुत पैघ अछि ओतय घुमैत समय ऐतिहासिक जीवित जेकाँ महत्वपूर्ण महसूस होइत अछि।
हुँ बिल्कुल जखन आब गाइडेंस ओतुको के इतिहास सुनलु तखन बुझलाय जे यात्रा केवल मनोरंजन नहि बल्कि ज्ञान प्राप्त करबाक सेहो एकटा उत्तम माध्यम अछि।
यात्रा करैत समय स्थानीय लोक सँ बातचीत करब सेहो बहुत आनन्ददायक होइत अछि। हुनकर रहन सहन भाषा आ विचार जानबाक अवसर भेटैत अछि।
हूँ हमर विचार से विद्यार्थी सबके छुट्टीके समय ऐतिहासिक धार्मिक आ प्राकृतिक इसथान सब मे भरवन जरूर करबाक चाही।
एहिसे हुनकर सामान्य ज्ञान बढ़त अछि आत्मविश्वास बढ़त अछि आ पढ़ाइ मे रुचि सेहो बढ़त अछि।
बिल्कुल यात्रा करैत समय समय पालन बहुत जरूरी अछि जे समय। ध्यान नहि रखबक तऽ ट्रेन बस आ विमान छुटि सकैत अछि।
हँ परिवारक संग यात्रा करैत छी तऽ एक दोसरक सहयोग करबाक सेहो जरूरत होइत अछि।
हँ छोर बच्चा वृद्ध लोक आ महिला सब विशेष ध्यान रखबाक चाही सुरक्षित यात्रा सब महत्वपूर्ण होइत अछि।
यात्रा करैत समय स्थानीय नियमक पालन करबाक सेहो जरूरी अछि।
सही कहलु कतेको ऐतिहासिक स्मारक कप नाम लिखबाक गन्दगी करब आ नियम तोड़बाक उचित नहि अछि।
हमर प्रकृतिक स्थल जेना पहाड़ नदी जंगल आ झरना देखब बहुत नीक लागैत अछि।
हँ हमरो प्राकृतिक बीज किछु समय बितेलास मन शान्त होयत अछि तनाव कम होयत अछि आ नव ऊर्जा भेटैत अछि।
यात्रा करैत समय खर्चक हिसाब सेहो रखबाक चाही नहि तऽ अनावश्यक खर्च बढ़ि जाइत अछि।
बिल्कुल ई बात बहुत सही कहलू असली यात्रा ओहि समय होइत अछि जखन हम अपन आँखि प्राकृतिक सौन्दर्य महसूस करी।
बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक खर्च पहिने निर्धारित कर लेबाक चाही ताकि यात्रा आरामसँ पूरा हो।
हुँ आ यात्रा थकल जीवन मे नव उत्सा नव प्रेरणा आ सकारात्मक सोच भरि दैत अछि।
घुमिकर घुरल बाद हमरा लागैत अछि जे मन आ सुन्दर दोनो ताजा भऽ जाइत अछि।
बिलकुल ई तऽ बहुत नीक योजना छै अपन क्षेत्र के नजदीक। देखब आ बुझब सेहो प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि।
यात्रा केवल एक स्थानक दोसर स्थान जायब नहि बल्कि जीवनक समृद्ध बनावक सोचक विस्तृत करब आ यादगार अनुभव जुटबक सभसँ सुन्दर माध्यम अछि।
हँ आहाँक गप्प हमरा बुझाइत अछि जे यात्रा केवल घुमबक माध्यम नहि बल्कि जीवनमे नव दिशा देबाक अवसर सेहो अछि प्रत्येक यात्रा मे मनुष्य किछु ने किछु नव जरूरी शिखैत अछि।
यात्रा करत समय हम विभिन्न परदेशक लोक सबक रहन सहन। खान पान भाषा पहनावा संस्कृति आ सोंचक विचारमे नदीसन देखैत अछि एहि संग अपन दृष्टिकोण सेहो व्यापक होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भारत जेकाँ भी विविदातास भरल देशक बुझबाक लेल यात्रा करब बहुत जरूरी अछि प्रत्येक राजके अपन अलग विशेषता छी।
कतुक हिमालक पहाड़ अछि कतुक विशाल समुद्र कतुक मरुभूमि कतुक हरियर जंगल एहन विभिन्न